हलो
हेलो
हेलो
हेलो
नमस्कार
नमस्कार नमस्कार
आओर सब कुछ ठीक छै नऽ
हँ हँ ठीक छै अपन बताउ
ठीके छै खेबही समाचार सुनैत समय बेरोजगारी विषय पर एक विस्तृत चर्चा सुनलहुँ तखन मनमे विचार आयल जे एहि विषय पर विचार विमर्श कयल जाय
ह्म बिलकुल वर्तमान समय मे बेरोजगारी केवल आर्थिक समस्या नहि बल्कि सामाजिक आ मानसिक चुनौती सेहो बनि गेल अछि
ह विशेष रूपसँ युवा वर्ग एहि समस्या सँ बड सर्वाधिक प्रभावित देखाइ पड़यत छै
प्रत्येक वर्ष लाखो विद्यार्थी विद्यालय महाविद्यालय आओ विश्ववद्यालय सँ शिक्षा पूर्ण करैत छथि मुदा हुनका अनुरूप रोजगारक अवसर पर्याप्त मात्रामे उपलब्ध नहि भए पाबैत अछि
हू काल हम सोचैत छलहु जे शिक्षा प्राप्त करबाक मूल उद्देश रूप भविष्य सुरक्षित बनबै सेहो होयत अछि मुदा जखन शिक्षित व्यक्ति बेरोजगार रहि जाइ छथि तखन स्थिति चिन्तााजनक भइ जाइत अछि
हुँ सह कहलिए बेरोजगारी केवल आय के अभाव उत्पन्न नहि करैत अछि बल्कि आत्मविश्वास पर सेहो प्रतिकूल प्रभाव छोड़ैत अछि
हू हमरा लगैत अछि जे कतेको युवा अपन योग्यता पर संदेह करे लग गेत छथि
ह्म बिल्कुल जखन लगातार प्रयासक बादो सफलता प्राप्त नहि होइत अछि तखन निराशा उत्पन्न होनाई स्वाभाविक अछि
हुँ कल्हि हम एक युवा कऽ अनुभव करैत छलहु ओ कहैत छल जे डिग्री प्राप्त कयला बाद कतेको वर्ष धरि उचित रोजगार नहि भेटल
ह्म एहन अनुभव दुर्भाग्योवश्त आई काल्हि बहुत समस्या भए गेल छै
हुँ हमरो लगैत अछि जे बेरोजगारीक कारण सब पर सेहो विचार करबाक आवश्यकता अछि
हूँ निश्चित रूपसँ कतेको कारण एकरा लेल उत्तरदायी अछि
अहाँके विचार सँ सबसे प्रमुख कारण की अछि
हमरा अनुसार जनसंख्यक तीव्र वृद्धि एक महत्वपूर्ण कारण अछि जतेक तेजी सँ नौकरीक अवसर नहि बढ़ैत छथि ओतेक तेजी सँ रोजगार खोजनिहार ती बढ़ैत छथि
ह ई बात तर्क संकत लागेत अछी
ह बिल्कुल कृपया एकरा स्पष्ट करू
बहुत विद्यार्थी सैद्धातिक ज्ञान प्राप् प्राप्त करछति मुदा व्यावहारिक कौशल अपेक्षित स्तर पर विकसित नहि भए पाबैत अछि फल सरूप उद्योग सब के प्रशिक्षित कर्मचारी के अभाव महसूद होइत अछि
ह असाथ डिग्री रहितो कौशलक कमी समस्या उत्पन्न करैत अछि
ह्म बिल्कुल आय कालही केवल प्रमाणपत्र पर्याप्त नहि मानल जाइत अछी
ह काही हमे एक विशेषज्ञ विचार सुनलु ओहो कहैत छले जे तकनीकी परिवर्तन सेहो रोजगारक स्वरूप बनि रहैत अछि
ह्म स्वचालन आ आधुनिक तकनीकक कारण कतेको पारम्परिक कार्य समाप्त भेल रहल अछि जखन की नव प्रकारक कौशलक आवश्यकता उत्पन्न भ रहल अछि
ह्म एहि स्थिति मे युवा पीढ़ी के निरन्तर शिखैत रहबाक आवश्यक अछि
ह्म सही कहले सिखनाईक प्रक्रिया केवल महाविद्यालय धरि सीमित नहि रखबाक चाही
बिल्कुल
हमरा लगके तऽ छै जे प्रतियोगिताके स्तर सेहो अत्यधिक बढ़ि गेल अछि
ह्म बिल्कुल एतपद हजारो आवेदन प्राप्त होनाइ आब सामान्य बाद भै गेल अछि
हँ एहन परिस्थिति मे चयनित होना निश्चित रूपसँ कठिन होयत
ह्म एहि लेल धार्य अनुशासन निरन्तत तैयरी अत्यन्त आवश्यक अछि
बिल्कुल बहुतो युवा सरकारी नौकरीके तैयारी करैत छथि
ह्म सही बात सरकारी सेवा प्रति आकर्षण स्वभाविक अछि किआकि ओते स्थिरता आ सुरक्षा अपेक्षाके अधिक होइत अछि
बिलकुल मु सीमित पद आ विशाल प्रतिस्पर्धा कारण सफलता दर बहुत कम रहैत अछि
ह बिलकुल एहि कारण वैकल्पिक अवसर सभ पर सेहो विचार आवश्यक अछि
उदाहरण स्वरूप
निजी क्षेत्र उध्यमता स्वरोजगार डिजिटल सेवा ऑनलाइन व्यवसाय आनवचार आधारित कार्य क्षेत्र
ह हमरा लगैत अछि जे स्वरोजगारक क्षेत्र मे सेहो पर्याप्त सम्भावना मौजूद अछि
निश्चित रूप सँ बहुत युवक आय अपन उत्तम प्रारम्भ कै कत के अन्य लोक के रोजगार प्रदान कर रहल छथि
ह ई प्रेरणादायक उदाहरण कहल जाय
हू इ बेरोजगारिक समाधान केवल नौकरी खोजना नहि बल्कि रोजगार सृजन सेहो भय सकेैत अछि
बिलकुल काल्हि हम सोचलहुँ जे परिवारक अपेक्षा से युवा सभक पर दबाव उत्पन्न करैत अछि
हू हँ मानसिक स्वस्थ्य विषय पर खुलिक चर्चा होना आवश्यक अछि
बिलकुल हमरा लगैत अछि जे समाजके सिर्फ बेरोजगार युवाके प्रति संवेदनाशील दृष्टिकोण अपनाबे चाही
ह बिलकुल आलोचनासँ अधिक प्रोत्साहनक आवश्यकता होइत अछि
ह ई बहुत महत्वपूर्ण बात कहिले
ह धन्यवाद हमरा विश्वास अछि जे उचित नीति गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आ कौशल विकासक माध्यमसँ बेरोजगारीक समस्या मे उल्लेखनीय कमी आनल जा सकैत अछि
ह आ युवा पीढ़ी के सेव निराश नइ बइ निरन्तर प्रयास करैत रहबाक चाही
ह बिलकुल सही कहले इतिहास साक्षी अछि जे धैर्य आ परिश्रमक माध्यम सँ असम्भव प्रतित ध्वनीय लक्ष्य सेहो प्राप्त कल जाइत सकैत अछि
ह बहुत ज्ञानवर्द्धक चर्चा भेल ऊत बेरो बेरोजगारिक सामाजिक प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रक स्थिति प्रतियोगी परीक्षा कौशल विकास कार्यक्रम आ भविष्यक सम्भावना पर आरो विस्तार से चर्चा करबाक आवश्यक अछि
ह बिलकुल अगिला भक्तमे हम एहि सभ पक्षपर विस्तारसँ विचार विमर्श करबाक चाही
ह बिलकुल बिलकुल हमरा लगैत अछि जे स्वरोजगारक क्षेत्रमे सेहो पर्याप्त सम्भावना मौजूद अछि
हूँ बिलकुल ई बात सत्य अछि अभिभावक अपन संतानक उज्ज्वल भविष्यक अपेक्षा करैत छथि जखन सफलता मे विलम्ब होइत अछि तहन मानसिक दबाव बढ़ी जायत अछि
बिलकुल हमरा लगैत अछि जे प्रतियोगिताक स्तर सेहो अत्यधिक बढ़ि गेल अछि
हू बहुत विद्यार्थी सैद्धान्तिक ज्ञान प्राप्त करैत छथि मुदा व्यावहारिक कौशल अपे्षित स््तर पर विकसित नहि भय पाबैत त अछि फलस्वरूप उद्यग सबके प्रशिक्षित कर्मचारीक अभाव महसूस होइत अछि
बिलकुल एहि स्थितिमे युवा पीढ़ीके निरन्तर सिख सिखैत रहबाक आवश्यक अछि
हुँ बिलकुल स्वचालन आ आनुकानिक तक तकनीक क कारण कतेको पारम्परिक कार्य समाप्त भए रहल छथि जखन ई नव प्रकारक कौशलक आवश्यकता उत्पन्न भए रहल अछि
ह बिलकुल सही कहली सिखनाइ एक प्रक्रिया केवल महाविद्यालय धरि सीमित नहि रहबाक चाही
हूँ हँ प्रत्येक वर्ष लाखो विद्यालय महाविद्यालय आ विश्वविद्यालय शिक्षा पूर्ण करै छथि मुदा हुनका अनुरूप रोजगारक अवसर पर्याप्त मात्रामे उपलब्ध नहि भऽ पाबल रहनि
ह्म बिलकुल एकटा पद लेल हजारो आवेदन प्राप्त होनाइ अब समस्या बात भई गेल अछि
हूँ हमरा लगेल अछि कि बेरोजगारी कारण सब पर सेहो विचार करबाक आवश्यकता अछि
बिलकुल सरकारी सेवक प्रति आकर्षण स्वाभाविक अछि कियाकि ओते स्थिरता आ सुरक्षा अपेक्षाकृत अधिक होइत अछि
हूँ बिलकुल आइ कल्हि केवल प्रमाण पत्र पर्याप्त नहि मानल जाइत अछि
हूँ एहि कारण वैकल्पिक अवसर सबपर सेहो विचार आवश्यक अछि
हमरो सइकेले सिखनाइ प्रक्रिया केवल महाविद्यालय धरि सीमित नहि रखबाक चाही
बिलकुल हमरा लगैत अछि जे स्वरोजगारक क्षेत्रमे से पर्याप्त संभावना मौजूद अछि
हूँ हो त युवा आई अपन उ्तम प्रारंभ कई क कतेके अन्य लोग के रोजगार प्रदान कर रहल छथि
हँ ई प्रेरणादायक उदाहरण कहल जायत
हँ बेरोजगारीक समाधान केवल नौकरी खोजनाइ नहि बल्कि रोजगार सृजन सेहो भई सकैत अछि
हँ बिलकुल